ह ह बोलू की कर रहल छी
हेलो हँ बोलिए
हँ अवाज नहि लागै छै
हँ आबाज आ रहा है बोलू े भी बच्चा आबै छै ओ घरमे मेमे जा छै
ह
ह
कीसभ कर रहल छी
हम अभी कुछ नहि करे है अह बताइे आ बताइए ने
हमूँ किछ
आप क्या
अभी कुछ नहि कर रहल छै अभी नहि भेल छलै रोटी बनबै
ओ आओर सब बताउ बच्चा सब के हाल समाचार ठीक क आ
हँ ठीक छै नहि हममे नहििय अ
हँ ह तऽ हमे कॉल करतियै टास्क पूरा भेल यऽ कि नहि भेल क ओ जानना
तत बौआ सबके लेके वाटर पार्क आर चलि गेली ने तनी गर्मी रहले हे तऽ बच्चा सब परेशान करे वाटर पार्क जाएंगे वाटर पार्क जाएे ले के चल गेल रहि ओकरा सा घुमबय ला त फोन नहि उठल
बड़ ह
ओ
केेलिए ह किएकी ना टास्क कंप्लीट नए भेल रहय ना त एगो के लिंक एसिहे भेजलिए नहि आबै रहै अयबो कलै तऽ कॉल नहि लगैत रहै आ एक दिनमे पूरे टास्क कम्प्लीट हो गेलै एकर
बस थोड़ सा पेमेंट ईशु छै बस ओ भी ठीक भऽ जेते
तऽ एक दिनमे कतेक केकरा केकरास से बात करि लेलखिन जे तीस गो पुर गेलै
एकतीस गो पूरा भए गेलै एक दिन मे मतलब आब फेरो सिस्टम ऐसन कर देलकै ह ने कि एन एस बात करबै हम तैयो टास्क पूरा हेतै ओन्ने से को बात करतन तैयो टास्क पूराे समझलियै हम भी कुछ दिन पहले टास्क लट क्लास ट होय पर रह रहे ने तऽ एक दिनमे बाइस टा तटास्क कम्प्लीट केलियै रह
पता नहि चलै छै के सिस्टम करै छै ह तब आओर सब बतैयौ की खाना बनले छी खाना की बनेने छी
खाना उधर चिकन बनलै हन इधर रोटी चावल बनलै हन
ठीके है हम सुबह ही मछली बने रह
हा भोरे भोर मछली लए ले
सुबही मछली लेलखिन
हँ मछली बनेलियै ने
हू तऽ मछली कल त सेर मछ ी बनैली थोड़ा थोड़ा खली सब थोड़ा थोड़ा बच्चा सब खेलक आ ल पे गरम कलियै आरो की बनेबे आ खाल लए
ओ
चावल खाइ छै तऽ बना देबै कूकर मे
हेलो
हँ
ह हँ अच्छा तऽ आब तऽ दुनू बगल से सिस्टम कए देलकेये ह कही देन छलकै ये त पंद्रह आदमी से बात